अचझ
हलो, हा कीअं आहियो? बियो?
हा भाभी, मां वेंदी आहियां न तव्हां वेंदा आयो?
हा- हा, मां बि वेंदी आहियां।
हा, न मां डेली जे आहे रुटीन ठहियलु आ मतलब घंटो खण कढनि दी या
अच्छा! पो सुबुह जो वेंदाव शाम जो वेंदाव?
शाम जो छं
अच्छा, अच्छा- अच्छा, छहे खां सत्तें अच्छा- अच्छा।
हम्म
पो पास वेझो थव, तहांजे परे?
आहे हिकु किलोमीटर दूर आहे बाकी पंध हली वेंदा आहियूं, पंध ही वेंदा आहियूं। रहिंदा आह्यो हम्म जी जी ऐ मांजो पूरो परिवार ए मतलब घर में बाक़ी मा रहिंदी आहियां मांजे फ्रैेंड सर्कल आहिन, उहे सब गॾु वेंदा आह्युं।
अच्छा अच्छा हा, पो केड़े सत्संग में वेंदा आयो तां?
बाबा आनंद राम दरबार, चकरभाटा।
अच्छा!
जी।
त हिनन जो त पहिरीं दफ़ो ॿुधो आ मां नालो!
त तहां कंट्री खां बाहिर रहंदा आयो या? हा, काथे रहंदा आह्यो?
मां त एम पी में रवंदी आंयां।
एमपी में रहंदा आयो त फेमस त थव चक्कर भाटा में थव मतलब लाल साईं खे त सुञाणंदा ई हूंदव।
हा हा हा-
लाल साईं खे चक्कर भाट में रहंदा तव लाल साईं और बाबा आनंद राम भॻत राम जी दरबार तव बाबा आनंद राम दरबार, मां बिलासपुर।
अच्छा- अच्छा हा, असांजे हिते न आहे इहो।
हो हूंदुअ न हरे माधव हुन्दव कटनी वारा।
हा ईअ नालो ॿुधो आ पर असांजे हिते एॾो न वेंदा आहिन माण्हू, कींअ गीता ज्ञान मे वंञन ता, ओम शांति में वंञन ता।
हा- हा त ओम शांति जो हूंदव तहां जो।
हा, प्रीतम दास जो आहे असांजे हिते।
अच्छा!
हा, पो उते छा ॿुधाईंदा आहिन तव्हांखे?
उते भगवत गीता हलंदी आ, एकादशी हलंदी आहे और ॾाढा सारा महात्म हीअं हूंदा आहिन कि मतलब पंहिंजे जीवन खे असांखे कीअं हलाइणो आहे। पंहिंजे जीवन जी दिनचर्या छा हुजण खपे?
अच्छा, अच्छा, अच्छा।
जीवन जी चर्या असांखे सम्झ में ईअं ईंदो आहे भाभी की लाइफ में अगरि मालिक अथव भॻवानु गॾु तव त तां कुछु बि कार्य करे ता सघो पया, हर रीज़िन में तव्हांखे ॿ पंथ त हर मतिलब हर छें महिना असांखे ॿ ऑप्शन मिलंदा आहिनि हिकु सही और हिकु ग़लति। पो अब तां विझो मिक्स असांजो डिसीज़न आहे असांजो नियति आहे की असां कि कहिड़े डिसीजन में वञिणो आहे।
ॾिसो बुध्दी भॻवान ॾिनी आ, हा न? फैसलो पंहिंजो फैसलो पंहिंजो हूंदो आ।
पंहिंजो आ उहो चवंदी मां तोखे ॿ हथ ॾिनामांएती ॿ पेर ॾिनामांएती ॾिसण लाइ तोखे अख अख्यूं बि ॾिनी में, मां मांजो जेको कर्म आहे न मां तोखे पंहिंजो कर्म ठाहे ॾिनोमैंती बाक़ी करिणो न करिणो तुंहिंजे मथां तई, मालिक लिखल त उहो ई आ जेको मालिक कराईंदो। लेकिन कुछु कुछु अहिड़ी शयूं आहिनि कि मालिक न कराईंदो आहे असां स्यम कंदा आहियूं असांखे ॿ रास्ता ऑटोमैटिक उहो ॿ रास्ता ॾेए तो पयो
ॾिसो पाण अन यां रोटी ठाहींदासीं तॾहिं खाईंदासीं हुनमें भॻवानु पाण खे दाल अटो सभु ॾिनो हाणे पाण रोटी न ठाहींदासीं त खाईंदासीं कीअं?
हथ ॾिनो मांव ती। हथु छाजे लाइ ॾिनो मांव ती? तूं मुंहिंजे दर अचु तूं मुंहिंजे दर जी सेवा कर।
हा।
छो ॾिनों में की तूं थोड़ो ग़रीबनि जो भलो कर। बस अहंकार न कजऐं पांजे मथां कॾी, जीवन में अगर अहंक कार आयू त पो त तूं कुछु नथो करे सघीं। चओ न, हा बाक़ी टॉपिक में अगर अहंकार अ चे त जीवन में त कुछु बि कोन तो करे सघीं पयो, जेकी हीअ मां मां हूंदी आ न भाभी इहा मां मां न मारे रखंदी तव, हा त इहा मां मां हेड़ी अचे तव। मतलब सुठनि सुठनि माण्हुनि खे बि ऑप्शन में ॿ तव। हिकु चयोमांव न सही रस्तो ॿ जीअं ॿ दोस्त हूंदा आहिनि न हिकु पीअणु वेंदो आ, हिकु दरॿार वेंदो आ।
हा।
त उहो पीअण वारो चवंदसि तोखे दरबार में मिलो छा? कुछु कोन ई मिलो, अॼु ताईं तूं वियो आहीं तोखे छा मिलो ती, जेको पीअंदो आ न उन सोन, सोने जो न मटको मिलंदो तसि, कि हुनमें मणिया जणिया अलाइ छा छा मिलंदो? तुहिंजो पारदुन जो कर्म हूंदो आहे, त जे कि पिछले जनम में तुंहिंजो कर्म सुठो हुयो, त हिन जनम में तूं हिअं तो भोॻिं पयो, बाक़ी हुननी पिछले जनम में सुठा कर्म कया तईं। हिन लाइ उहो घड़ो हुनखे ह हिन जनम में मिलयो तसि।
हम्म।
करणी भरणी सभु हिते ई आहे, असांखे पांजे वॾनि पां पांजी नंढी। सां कीअं ॻाल्हाइणो आहे छा करिणो आहे सभ असांखे ख़बर हु बस हो गया, असां ॿियन जे चकरन में पंहिंजो घरु ख़राब कंदा आहियूं। पांजो परीवार न ॾिसंदा आहियूं बस।
सही ॻाल्हि, सई आ।
सभ खां मथे त ॾिसो परिवार आहे न पांजो।
बाकी मालिक में छो डिनी च की मां तव्हां वट नथो पहुची सघांव पो हिक ॼण अऊ ऐं भॻवान त हिक ई आ न ही चवे थो मां सभ वट नथो पहुंची सघां हिन लाइ मां तव्हांखे माउ ॾिनी मांव।
हा
और मां खे अॼ जी डेट में छा थो थिए भाभी की म माउ अहिड़ी शय तव्हां जो जीवन में अगर उहा वई हुई, त ज़िंदगी में ॿी कोई छह न मिलंदव। माउ जेड़ी कोई बि छह कोने त हो कॾहिं जीवन में न मिलंदी वस माउ खां पो हे मांजो हो मांजो हो मान् जो हे मा उहोई चवंदी आहियां मां त हे मां त हिन ख़िलाफ़ आहियां भाभी। जेको नॉन वेज ठहंदो थव मां त नॉन वेज जे बि ॾाढो खिलाफ आहियां, मां चयम् तहां नॉन वेज कट्राए करे बस तव्हां ॿाहिरां कटराए करे अची करे, तव्हां पंहिंजे पचीस हज़ार टीह हज़ारे जी फ्रिज में ऐं अंदर था रखो पया, तव्हां घर में था खणी अचो पिया और जेको पांजो जी पांजो जी वञे थो, तव्हां हुनखे चोवीह घंटा बि नथा रखी सघो
हा-हा, सही आ
चोवीह घंटा बि तव्हां नथा रख् खी सघो पिया तव्हां हुनखे चओ था की कॾहिं हिनजो सर थींदो कॾहिं छा थींदो कॾहिं हो थींदो? घर शुद्धी करणी आहे त इहो कहिड़ो काथां जो नीयम आ, इहा ॻाल्ह मांखे न सम्झ में ईंदी आ।
ह्म खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिन जेके माण्हुन जे सभ माण्हुन खे पतो ई न आहे।
हा
पो हुनयो पतो सभ थन हुनन खे बक़ाइदा पतो सभ थन लेकि किन कुछ नियम हेड़ा हूंदा थव जो उ न अंधे क ॿ रास्ता मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधाया न कि असांखे ॿ रास्ता पर हिक सचाई, हिक अच्छाई, हिक बुराई। त सचाई छॾी करे, बुराई जे रास्ते में था वञन पया। असांखे पतो आहे की हिन जॻह में खाई आहे हिन जॻ जंहिंमें सिधो रोड आ त असां खाई पासे वेंदासीं त असांजी ग़लती आ न हुन में भॻवान जी त ग़लती नाहे त असां भॻवान खे ॾोह ॾे ई छो ता ॾियूं? एतरी त सम्झ सभिन खे कि आहे न, भगवत गीता में छा लिखियल आहे? भगवत गीता में स्वयं लिख लिख्यलु अथव अगरि तव्हां जीअं जेको मांस मच्छी मदिरा मास मच्छी खाओ था न - - भई मास मछी तव्हांजो मथे इंतज़ारु कंदव। कि तूं पुट अचु तूं मास खे हीअं खाधो - - त ई न हाणे मां तुंहिंजो जो इंतज़ारु थो कयां।
ही स्वयं में लिख्यल अथव लेकिन असां इहे ॻाल्हयूं समझऊं कोन था पया।
अॼकल्ह ॾिसो हे मांस बि खाइन था त बीमारियूं केॾियूं आहिन। कहिड़े जानवर खे कहिड़ी बीमारी आहे ख़बर आहे छा पाण।
हार अन हुनखे वधाइण लाइ अल्हाए केड़ियूं सुयूं थी लॻेव - - पई अलाए छा थो थिए पयो अॼु जी डेट में नॉन वेज। वेजिटेरियन हिन टाइप जो माहोल थी वयो तव भाभी। आए दिन हाणे हिक ॻाल्ह ॿु - - त जेकी गउ माता असांखे खीर थी ॾे पई असांजो पालन। पोसम करे थी पई असां हुननि जी हत्या था कयूं पया।
ह न खांइदा न हूूं मुसलमान।
न न उ मुसलमान। कंदा आहिन लेकिन अधिकतर थिएव त पया। हाणे त हेॾो मोबाइल में ॾिसो ता। हेड़ा सारा केस था थियन पया ॿुधण में ॾाढो थो अचे वृंदावन जेकी। सिटीअ में असांजी पावन नगरी तव ठाकुर जी जी नगरी तव। हुते ई सभ हासा थया तव।
अच्छा।
हा ॿुधण में आहियो असां - - ख़बर कोन्हे की सिर्फ़ मोबाइल जे थ्रू ॿुधूं था त हाणे केतिरी ॻाल्हियूं के - - केतरी सचाई आहिन जेका प्रेमानंद। ची तव जेका वृंदावन में जेका प्रेमानंद जी तव तव्हां हुनननि खे सुञाण अॼु। वीहन सालन खां हुनन हो बिना किटु था हलेव।
हूम - -
ह तव्हां खे। सालन खां उहे बिना किटनी त हलेव त उन्हनि खे किटनी। केर न ॾिदों हेॾा पीर फंदा। त हुनन जो सिर्फ़ हिकु ई नालो हिची मुहिंजी हिकु किटनीअ जो नालो। अथव राधा रानी ॿी किटनी जो नालो अथव ठाकुर जी।
हू हूम।
हुननि हीअं हाणे हुन चयईं की एतिरो वधायो एतिरो वधायो। मां त पिछले साल वेई हुयम मांजो मौक़ो मालिक मालिक जी म महिंरत। वञण थयो हो त - - ते अहेड़ी शइ तव तव्हां पांहिंजे पाण खे विसरी वेंदव।
हू अच्छा।
उते पहिंजे पाण खे विसरी वेंदव तव्हां कॾि वृंदावन वया आहियो। कॾि। जीवन में अगर मौक़ो मिलेव त हे। वृंदावन हेड़ी जॻह तव हेड़ी जॻह तव तव्हांखे मां छा ॿुध। ॾाढी सुठी मतलब राधा रानीऔ। ठाकुरजन जी नगरी तव न।
अच्छा
मतलब छा हुते सत्संग ॿुधी आहियो तव्हां वृंदावन में?
उते सत्संग सत्संग ई थींदो तव प्रेमानंद जी अनिरुद्ध चार्ज जो त अनुरुद्ध चार्ज जो नालो त ॿुधो हूंदो न?
हा हा ॿुधो आ।
हा त उहो यूट्यूब में ईंदा भी तव अगर जीअं सभी तव्हां सर्च कंदव त तव्हांखे तव्हां वृंदावन यूट्यूब में वृंदावन सर्च कंदव त तव्हांखे ऑटोमैटिक पतो पइजी वेंदो की हुते छा तव। हुते मतलब ठाकुर जी-जी जनम भूमि तव मथुरा में। रमन रेती तव ॾाढो कुछ तव ॾाढो। समझो तव्हां महीनो रहंदव तव्हांजो महीनो घट तव
हम हम
हेहड़ी पावन धरा ॾाढी। जी ॿुधायो तो मांव त मां बिलासपुर जी
न न हाणे घर आहियो, की घर खां ॿाहर आयो?
न न न मां घर में आहियां।
त आवाज अचंती, अच्छा-अच्छा हा
ऐं हाणे आहियो बब्बु हुन खे रोटी वोटी ॾिनीमान। त उहे खाधे ई हूए ख़ावर खां पो, वरी हाणे वेठम त वरी मैसेज ॾिठम मैसेज हेॾा सारा आया हुआ त मा चऊ म थोरो ॾिसो कंहिंजो मौको थो थिए पयो।
सई ॻाल् आ उई कुूलर जी आवाज़ अचे थी पई।
जी-जी, हा-हा उ कूलर हलंदो आ न हीअं थो लॻे की हेलीकॉप्टर थो हले पियो, जी जी जी बाक़ी तव्हां केड़े संतन वट वेंदा आहियो?
ॾिसो मां त कंहिं संत खे न मञंदी आहियां मां भॻवान जी भक्ति कंदी आहियां भॻवान वेंधि आ सिधो
न भॻवान और संत अलॻ अलॻ थोरी न आहे, उई तव भॻवान उन्हें बि चई भॻवान न बि हे चईं की मां सभिन वट नथो पहुची सघियां त मां तव्हांखे गुरू थो ॾियांव पियो।
उहो ठीक आ मगर अॼकल्ह छा हे, भॻवान खे छॾे गुरू खे माण्हू मञदाा आहिनि वधीक। हुनखे भुली था वञन थींदो आ हिं
सभिन जी पंहिंजी पंहिंजी सोच आ मां सही ॿुधायां जदी खां जुड़ी आया अॼ असांखे नॉन वेज वेज नॉन वेज छॾे पंद्रहं साल थी विया आहिन। और मांजी एतरी उमर बि कोन तव, न मतलब जेढ़िमेल नंढा हूंदा हुआ सी जेॾी मल दिमाग़ न हूंदो हो, जेॾीमल माइंड न हूंदो हो, ख़बर कोन हूंदी जॾहिं अठां वॾा थिया थी नॉलेज अॼ मांजी उमिर थव थर्टी टू।